बोलअ
की हाल छ
की हाल समाचार बा
हमर तऽ ठीक
ठीक बा तोहर
हमर तऽ ठीके छै अपन कहियो की हाल समाचार एखन तऽ कुछ नै एलु कनि कॉलेजसँ कनि कॉलेज गेल रहुँ दसे बजे गेलहुँ कॉलेज समझलीही
हँ
दस बजे गारह से बारह बज गेल बारह सँ आब
अ
रूम पे एलु है बैठलू हे सोचलहु कनि फोन लगा दिये ककरो आगा मे देखलियौ तोरे नम्बर छौ तऽ लगेलहुँ फोन चल आओर सब ठीक छौ बढ़िआँ छौ हाल समाचार
हँ हमर समाचार तऽ ठीके बा अपने बताई
अपनो ठीके चलि रहल छै की मौसम कि छोअ उमहर
आज तऽ ठंडा छ आइ पंखा नहि चलबे छियै
हुँ पानि तानि बहुत भेलू ह की
पानि नहि भेलए आ मौसम ठण्डा छै पानि तऽ उहे चारि पाँच बुन्दू कऽ कऽ होइत छै कनि कनि
ओ इमहरो इम्हरो होइ छै पानि होइत छै फेर रुकि जाइ छै हो छै उमस वाला कनी मनी गर्मी छै
ओ हँ
हूँ तब ओर कही
आर सब ठीक छौ तऽ नाश्ता की करबह खेल आय
नाश्ता तऽ वहे पूरी तरकारी एगो जिलेबी खेलूँ है
अ
छी छी कनी इम्हर बैठल तू तु की बनेनेे रहै खाना पीना
हम तऽ खिचड़ी चोखा चटनी आमके
आय खिचड़ी किए
आय सैन छलै या तऽ तोहर बाबू कहलकौ जे अपना नै नीक की लगे छै ते खिचैड़ ने बनवे या तेय हम आय गुस्सा मे खिचैड़ बनेलियै
हँ तरुओ उरुओ
नहि खिचड़ी पापड़ छनलियै यए चरौरी तिलौरी
चिरोरी तिलौरी त ठीके छौ एबे हमहु कनि देर बाद पंन्द्रह बीस मिनट बाद जेबे खाय लऽ हमरोसँ दाल भात चोखा देतै। हू
तऽ ठीक छै, कोनो बात नहि। नॉर्मल खाना खायके चाही हमे।
हँ, ओहे ओहे, नॉर्मले तऽ खायके चाही खाली। तेल मसाला कतेक खैतै आदमी? नॉर्मल खाउ, शुद्ध खाउ, पौष्टिक आहार खाउ। आ मजासँ खाउ ह तऽ की बात भऽ रहल छै, ओमा तोमा से?
केकरोसँ बात होइए, छोरा मामा मामी सभ अपन अपन छै। केकरोसँ नहि बात होइए, केओ नहि फोन करैए, तऽ हम किए ककरो करी?
तू हिही
किए, हमरा नहि केओ करत तऽ हम किए करबै? हम फालतू छी, हम फालतू हती। हँसी फालतू।
हँ अच्छा, नहि करबै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै मामा आब। पल होलैनि। आओ वाला रहै ने कऽ?
पता नहि की बजै छै कि मामाके एखन मीटिंग छै, मीटिंगमे गेलियै।
गेल रहै ओ, ओ किशन मासमे। किसने होत रहै मीटिंग।
आब से नहि पता, कतय रहै, नहि रहै।
हू
पहिने कहलकै इन्दौर छै, आब कहै छै किशन मामाके लगमे छलै।
आब कतेक छै तऽ ओ किशन मामासँ भेटि कऽ गेल रहै।
ओ
आओर सभ ठीक छै। पप्पा, कखन निकलू हँ डेरासँ?
पप्पा गेले हँ, नओ बजे।
नओ बजे गेल रहै ने।
ह
ह
ओर कहा? हम तऽ भानस केलियै, खेलियै, बैस कऽ सीरियल देखै छियै।
ओ
मौसम ठंडा छै।
जाइ छी कि?
कनी देर दू बेर टी वी देखै छियै साँझक। दू बेर टी वी चलेलियै, बन्द भऽ गेलै, तेसर बेरमे कनि काल लटकल छै।
अच्छा तऽ बन्द केना भऽ गेले?
ओ पहिले नहि भऽ जाइ छलैए।
फेर होबऽ लगलै।
हँ, तऽ फेर कनि देर दू बेर चलेलियै, फेर एखन चलेलियै तऽ कनि देर टिकल छै। चलऽ दै छियै।
अरे यार, फेर देखतै। फेर नया दिक्कत।
हॅं
खराब छै तऽ फेर ठीक करबऽ पड़तै गे।
नहि होबऽ देबै ओकरा, रहि रहि कऽ हम शॉर्ट मारबै तते ने जे ओ एते भऽ जेतै। शॉर्ट मारैत रहबै बीच बीचमे। जेना दिमागमे चार्ज नहि करैत छै तेनाहिते ओकरा रहि रहि कऽ हम चार्ज करैत रहबै
आम चूड़ा खाइ छऽ कि नैय बोआ चूड़ा आम खाय छऽ कि नइ चूड़ाआम हेलो चूड़ा आम